हेलो
हेलो फ्री छी अहाँ बात करबै
हुँ हेलो
हेलो
हँ कहू कतयसँ बजै छी आँ
हम तऽ गामसँ बाजै छी गामसँ बाजै छियै
आवाज नहि आबैय यऽ किलियर आहाँक
कहै छियै हम तऽ गामसँ बाजै छियै आवाज आबै यऽ हेलो हेलो आवाज आबैया अहाँके हेलो हेलो हेलो हेलो आवाज आबैया अहाँके हम तऽ गामसँ बाजै छी